हेलो
हँ हँ बाजू
हँ अहाँके आबाज जाइए?
हँ हँ आबैया बाज
हँ तऽ आइ जे छै हमरासके टॉपिक छियै शादी ठीक छै।
जी ठीक छै तऽ हम तऽ शादी के बारेमे इएह कहऽ चाहब शादी केवल एगो मानव जीवन के अन्तर्गत बहुत बड़का एगो संस्कार छै एगो सामाजिक चीज छै। जे हर हर आदमी करै छै। इ केवल दूगो आदमी के एगो मिलने न होइ छै। ई सब बहुत किछु होइ छै दूगो परिवार मिलै छथिन। हुनकर संस्कृति मिलै छथिन हुनकर परम्पराास सब। सब अलग अलग होइ छै जेनाकि अलग अलग परिवार के सब अलग अलग मिलै छथिन। भारतीय समाजमे न। शादी के एकदम पवित्र बन्धन मानल जाइ छै। जाहिमे पति होइ छथिन आ एगो पत्नी होइ छथिन जे संघे आबि कऽ। जीवन भरि एक दोसर के साथ निभाबैके वचन दै छथिन। अहाँ बताबू आब कनी।
हूं बताबै छी। शादीके माध्यमसँ जे छै समाजमे परिवारके स्थापना होइ छै। आओर कहल जाइ छै कि शादी एहि कारण करल जाइ छै हमरा ओरके हिन्दू समाजमे। जैस की मतलब वंश बढ़ै वंशके मतलब वंश आगाँ बढ़ै। ओहिके कारण भी शादी करल जाइ छै। ओर और भी शादी के कारण छै जेकि मतलब एकर सामाजिक व्यवस्था। कथा मजबूत बनबै छै आओर हर व्यक्ति जे छै हर व्यक्ति। के जीवनमे शादीके विशेष महत्व होइ छै। जेकी ई जीवनके नया नया अध्यायके शुरुआत होइ छै। आओर कहि सकैत छियै कि शादी होबयके बाद कहै छै जिम्मेवारी। सहयोग आओर प्रेम आओर विश्वासके नया संसार बन। बनै छै आओर भारत जे भारत जैसन संस्कृति हमर देश मे छै जे। कि शादी केवल कहि सकै छियै की। कानूनी सम्बन्ध नहि छियै ई जे छै धार्मिक आऔर सामाजिक दृष्टि। छुटीसँ भी मतलब शादी मतलब शादीके महत्वके देखल जा सकै छै।
बिलकुल बिलकुल शादी के अर्थ जे होइ छै न। से दो लोगो के बस एगो सामाजिक आऔर वैदिक रूप से एक दूसर के साथ जीवन बितबे। के निर्णय जे होइ छै से नहि होइ छै विवाह जे होइ छै ने सेमे पति आओर पत्नी। जाहिमे अपन सुख दुःख एक दोसर के सहारा बनाबे छथिन। बताबै छथिन अपन हर चीज एक दूसर पर बताबै छथिन। शादी व्यक्ति के खाली एगो मानसिक भावनातक। आओर सामाजिक स्थिरता प्रदान नहि करै छै समाजमे। शादी के बहुत सारा महत्व छै बहुत सारा कारण छै। तऽ जेकरा कारण शादी होइ छै शादी मे। और इएह छै जे शादी के एते सारा प्रकार होइ छै। अपन भारत मे एते सारा राज्य छै हर राज्य मे। कोनो ने कोनो किनको विध अलग होइ छै किनको किछु अलग होइ छै। ओ सबमे किछो ने किछो अलग अलग चीज होइ छै। जेना किनको स गाइ होइ छै तऽ किनको किछो होइ छै तऽ किनको किछु होइ छै। बहुत आदमीके एना होइ छै जे उ अलग अलग होइ छै। तऽ से चीज विवाह के और जादा सुन्दर और यादगार। बनाबै छै अहाँ बताबु।
हँ ई तऽ अहाँ सही कहलियै कि हर जगह अलग अलग। परम्परा आओर संस्कृतिसँ शादी होइ छै। ककरो इधर कोनो मतलब बहुत रस्म होइ छै ककरो इधर बहुत कम रस्म होइ छै शादी। दीमे।
और कैह सकै छियै जे धा श्राद् छै मतलब भा-मानसिक भावनात्मक और सामाजिक अस्थिरता प्रदान करै छै। और परिवार के स्थापना भी करै छै, शादी के बाद जे छै एक नआ परिवार के निर्माण करै छै। शअ मतलब कैह सकै छियै जे शादी में जेनाकि लड़की के शादी हो तऽ कऐ छै कि आप्पन मतलब आप्पन मायके क छोइड़ क ससुराल जै ले और ससुराल जै छै तऽ क जहिए से जै छै वहिए से कहै छै कि जे आब अहाँके घर ऊ नै ई भे गेल। तऽ वत्त्ते नया परिवार के निर्मान करै छल, ओकरे मतलब सब कुछ मैन के कहै छै वथै मतलब रहै ले लड़की के, और कैह सकै छियै सामाजिक सुरक्षा जे छै विवाह, मतलब विवाह समाज के अ-मतलब स-व्यवस्थिद बनाय र-राखय में मदद करै छै और एकर जिम्मेदारी के भी भाबना रहै छै जब इन्सान के शादी भे जै छै तऽ एकर जिम्मेदारी भी बैढ़ जै छै। और प्रेम और सहयोग हूं भी मतलब होइ छै कि जे कि पति-पत्नी क दोसर से जीवन-साथी बन्है छै। और एकर रीति-रिवाज और परम्परा भी आगे बढै छै।
बिलकुल। तऽ हम इहे कैह रहल छलौं जे अहाँ बिलकुल सही कहलियै शादी में जे रीति-रिवाज अलग-अलग होइ छै सब। त हमर तऽ हम आइ तक जते शादी के-के देखने छी तऽ एन्ना शादी एकदम बहुत प्यारा यादगार एगो कहानी शुरू होइ छै दूगो आदमी के जै में की कहै छै दू-गो आदमी मिलै छथिन, साथ रहै छथिन साथ जीबन भर रऐ के वादा वचन सब लै छथिन। जै में शुरुवात होइ छै लड़की के घर स लड़की के एत्ते सारा बिद्ध होइ छइ, एत्ते सारा लीन देन जै में लड़की के परिवार के आदमी सब अपन अपन मे-बाप होइ छथिन जे अपन पूरा जीवन के जमा-पूंजी खतम करै में एक बेर सं कोच नहि करै छथिन अपन बेटी ले अपन बेटी के भविष्य ले। जे हमर बेटी और उहे उं भविष्य उं नीक रहे, ऊ एगो लड़का चुनेै छथिन एहन जे हमर बेटी के भविष्य नीक करे। हमर उनका साथ दिये गलत सही में एत्ते सारा लेन-देन करै छथीन, भैरमोन। लड़क तरफ स दु मान होइ छै जै स उ सव एकदम रंग-रंग के चीज माँगे छ लड़की के माँ-बाप एक बेर विसम पूछबऽ कोन काम लेल बुन्ची सच करै में एकरती तरफ्स जे बचपन स अपन घर कहै छी जे ई घर ये हमर, ई घर ये हमर घर स हुनका निकल परय छै, अपन माँ बाप सबके छोड परय छै। और लड़का- लड़का ले तऽ एते चेंज नहि होइ छै, उ सब अपने घरसँ अपने घर रहै छथिन, लेकिन हँ ऐह छै एगो, हुनको लड़को ले जिम्मेदारी सब बढ़ि जाइ छै, अपना साथ एगो और आदमी के जीवन भरके जिम्मेदारी बढ़ि जाइ छै, अहाँ बताबु
हँ ई बात तऽ अहाँ कहलियै कि सही कहलियै, जे मतलब शादी जे छै, मतलब हँ लड़की बलाके मतलब बहुत सारा पैसा दिय परय छै, दहेजके रूपमे भी और मतलब लड़का बलाके इतना भी नहि रहयछै कि जे मतलब पढ़ेलकै लिखेल‌ कै तऽ कनि दहेज कम- कम कऽ दै छिय। लेकिन एना नहि होइ छै, लड़कीसँ जबरदस्ती लड़की बलासँ दहेज लइ छै जत तना मन छै ओतना लै छै, फेर मतलब बहुत मतलब पढ़ाबै लिखाबै बच्चा ओहिमे खर्च होइ छै, ई सब बात बुझे के लेल तैयार नय रहय छय, लड़का बला सब जे छय और कहय सक कय छिय, ऐकर मतलब समाज में अनुशा सन भी मतलब रहै छै, शादी जे छै सामाजिक मर्यादा के भी बना बनाबै राखल जाइ छै। जै सकि लड़की अगर चलि जाइ छै, ओ ससुराल तऽ ओतऽ ससुराल जाइ छै तऽ मतलब ओ आब ओ ओकरा अनुसार चल परय छय लड़की के, की कखन कना मतलब डिसीजन भी कोनो अगर लेना छै, कोनो निर्णय लेना छै तब ओथुका अपन जे छै लड़का के माँ बाप से पूछि क लेतै कि, हमरा एते जेनाइ छै ओतै जनाइ छै। बांकी शादी से पहिले त लड़ की मतलब स्वतन्त्र रहै छै, अपन मायकेमे रहय छै तऽ। और शादी के बाद लड़कीे के एक तरहस कहि सकै छि कि, गुलाम मतलब गुलामे बनि जाइ छै।
जी बिल्कुल अहाँ सही कहलियै और अहाँके हमरा जते लागैया जे शादी के सफल बनाबे मे ने, कनि- कनि एगो गुण हुअ के चाही जे की गुण बहुत आवश्यक होइ छे, जे एगो शादी के सफल बनाबै लेल से सबमे एक एगो विश्वास बहुत बड़का चीज होइ छै, अपन आदमी पर अपन पति या अपन पत्नी पर विस वास रखनाइ। समझदारी समझदारी बहुत बड़ा चीज होइ छै समझदारीस केना समझदारीस हर चीजके हैंडल कऽ लै छै लोक आ धैर्य धैर्य तऽ बहुत बड़का रोल अदा करय छै अय मे केहन ऊपर नीचा देख परय छै लड़की के जहन अपन घर स निक केल कऽ ओ दोसर घर जाइ छथिन तऽ ओ कते धैर्य लऽ क रहै छथिन। आ सम्मान तऽ एहन चीज छै, जे दुनू तरफसँ रह के चाही। लड़को के तरफ से रह के चाही लड़की ले और लड़कियो के तरसँ रहयके चाही लड़का ले तऽ शादी एकदम आरामसँ सफलतासँ बितै छै। आ सहयोग तऽ दुनूके एक दोसर के बराबरी कर के चाही। तखन ई सब चीज छै ई सब चीजसँ शादी न एकदम बराबरी और नीकसँ चलय छै जय मे कोनो भी कलेश नै होय छै जे से आगे के जीवन जिनाय आसानी होय छै, अहाँ बताउ?
हां कह सकय छियै जे मतलब शादी अभी जे छै वर्तमान समय मे कह सकय छियै जे भारत। हूं भारत समाज मे जे छै दहेज प्रथा भी शादी से मतलब जुड़ल एक बहुत बड़ा समस्या छियै। जेकि बहुत लोक के शादी के समय लड़की के पक्ष से धन गाड़ी और म-म मतलब घर से बहुत अन्य वस्तु लै छै के मांग करै छै। ई प्रथा जे छै समाज के लिए अभिशाप बैन चुकलै यै। और दहेज के कारण ही बहुत एहेन परिवार छै जे के आर्थिक अ मरथी आर्थिक रूप से मतलब उम्म दब बोझमे दबल छै और बहुत बेर एहेन देखल गेलय कि महिला के मानसिक रूप और शा आ शारीरिक उत्पीड़न के भी सामना करय पड़य छै। और कह सकय छी जे सर कार जे छै दहेज प्रथा के रोक लगबै के कोशिश करलकै, कानूनो बनैएले छथिन लेक लेकिन जे छै समाज मे मतलब जागरूकता अभी नै छै नै ऐलय यै और जागरूक ता बहुत जरूरी छै और ए मतलब एहेन अपनाना चाही जै के मतलब ई शादी जे छै प्रेम और सम्मान के सम्बन्ध नै बैन कै धन के लेन-देन के सम्बन्ध बैन जाए छथिन। शादी एहेन मतलब आय काएल के एहेन बनाए देलकै यै।
बिल्कुल अहाँ सही कहलियै जेकि शादी अब प्रेम और के से ज्यादा ई धन के लेन-देेन के भऽ चुकल छै। और एहेन छै जे बहुत एहनो परिवार होय छथिन जे एते मांग करय के बाद एतेक अर ऐह एते मांग करय के बाद लड़की सबसे लड़की के परिवार से और जहन लड़की के परिवार दऽ दै छथिन तहन फेर की कहै छै हुनकर माँग और बढ़ल जाए छै हुनकर सबके मोन बढ़ल जाए छै। नै मिले पर उ लड़की के प्रताड़ित करै छथिन जेकि जे केस आब दिन प्रतिदिन बढ़ल जाए छै तऽ ओकर कारण अपन समाज मे कत्ते औरत मरै छथिन। तऽ ई सब चीज लेल सरकार के आवाज उठा बऽ के चाही। एगो बस नियम कानून बनाबै से नै हे ते हुनका सबके शक्ति से पालन करबा ब के चाही तऽ इहै कहय छीयै जे शादी एगो एहेन चीज छै अभिन्न चीज छै जेकि एगो बहुत प्योर चीज छै जे कि होय बेयै के छै। लेकिन इहै जहन नीक से होय नीक से निभावल जाय तऽ नीक लागल छै तऽ ठीक छै आइ राखय छी हम सब।
हां ठीक छै राखय छी।
राखू।